लोऽ
हँ बजियौ ने की सब भऽ रहल छै फेर
हँ कछहु नहि करै छी अहाँके की समाचार
हँ निके छियै ए भी शर्ट कतऽ मनबै छियै बाहरे मे मनेबै कि गाँव जेबै।
छठ। छट तट तऽ ही देख ले छियै हँ गाँव जायके मौक नहि मिले।
गांव जायके मौका नहि मिलै हे गाँवमे तऽ ई सब शो छै
की कहै छीयै।
कहललियै गावेमे तऽ ईसभ शोइ छै।
हँ गाँवमे नीक लगैत रहैए तऽ ओतेक नहि नीक लगैए मतलब नीके लगैए अपन लोकसभ रहैए तऽ ताहि दुआरे।
ओ गांव मे अहाँ सब के कतऽ छठ घरे पर होय से पोखरा प होैय
नहि पोखरा पर होइ मन लगैये ओतय घर पर ओते अकेले नहि नीक लगैत रहल ने
सब गोटा पोखरे में जाइ ज से भ क
हँ हँ हँ अहाँ सबके केना होइ है
हमर सभके पोखरा तऽ दूर छियै हमरा सभके तऽ दूरे प भरि जाइ
ओ त मान लोगै है छठ पाबनिमे।
हँ पूरा गाँव पर के एक जगह बड़का दूरा हे एकगोरा के पीछे मे ओकरे पूरा पखो रहे पोखरि पूरा गाँव घर ककरो ओते अबैये की सवा किलो के परे
ओ तऽ मोन लागि जाइत ह ओतय ओकरो नहि रहै मतलब अपनो करैत छी तऽ मोन लगबे करैत हत
हँ भरि गामके लोकसभ एके जगह जुटेलखिन हे
हँ
सभ आदमी बैठली गीत गयली ओकरा बाद पेड़ भेयल अथीके तऽ हाथ उठबैके तऽ हाथ उठवा देली
ह तऽ अहाँ करै छियै कि अहाँके साउस करै है
हम अभी नइ करै छियै हमर अभी साउसे करै छथिन
ओ तऽ अहाँ तऽ अभी अबे केलिय तऽ अहाँ
ह हम अभी नहि करै छियै अभी उहे करै छैथ
हँ ठीके है त
तीन दिना पबनी हैेक ह चारि दिना पबनी है एक दिन तऽ नहा खा होइ ह नहाँ खा मे सबकुछ धो धा करऽ पड़े है सेन्धा नमक खायल जाइ है आओर दाल सब अहाँ नहि खा सक छ रहरी के दालि खेय पड़े हे बड अमन्य त नियम से करऽ पड़े हे बड़का भारी पबनी छठ छियै कि ने
हँ हँ से तऽ हम बुझिनेए छियै
हँ लौकाके सबजी ओहि दिन भुजाइ हइ लौका भुजायत ओकरा बाद अहाँसँ कह दू कि चावल अरवा चावल बनै हय। रहड़ी के दाइल बनै। ह ओकरा बाद सेंधा नम क सबकुछ मे रखाइ तरुआ तरुआ बनै हे
बड़ी कठिन है
हँ लेकिन भऽ जाइ है सब नीक के नुकदसँ
ओ
ह फेर नहा खा भ जायत तऽ अथि होइ हय कथी कहल जाइ छै खरना होइ हय जाहिमे खीर बनै हय त मीठा के उठा ध क खीर बनै है
खेने छियै हम बड़ नीक लगै य
हँ तऽ पहिले ओ केलाके पत्ता पर भगवानके चढ़े
ह हँ प्रसाद तऽ मिले हे
ह सभ फल फूल धऽ कऽ ओहिपर पत्ता पर सजा कऽ गोर लगाए हैं च चन्दा चन्द्रमा मामा के नाम से
ओ
फेर पबनैत रहै छथिन उ वएह खरना पड़के के फेर खााय छथिन खीर ई सब रोटी बने है से सब खीर रोटी इ के गोर लगाए है हँ फेर उएह परसादीे रूपमे जिनका जिनका नहि होइ हइ पूरा गाँव घर हमरा सभके बँटाइ छै
ओ
ह परसादी होइ ह कि ने तऽ भेर गाँव बटायत
हँ हँ प्रसादी बताएके
आ तब ओकरा बिहान भने सझिया अरघ होइ छै सब जेतेक फल ऊल होइ छै ऊइख होइ छै ओइस तऽ ओहीसँ हमसभ की करै छियै दौरी सजबै छियै उएह दौरी
हँ
फल फूल के ठकुआ बने है मिठा में हमरा सबके आटा वाला फेर मैदा वाला बने है सुूजी वाला बने हय ब
हँ त नीके हे हँ हँ हँ
हँ जए गो अर्ख रहै छै तए गो छीपा दौरी सबमे हमसभ सजबै छीयै बाँस के दौरी
हँ हँ
वहै छिपा सभ रहै हय तै सबमे बड़का दौड़ मे सब धऽ कऽ घाट पर लऽ जाइ छी
ओ
त घाट पर गेयल त सब ओतऽ रखाइ ही निकाय के पोखरा पर आ जब साँझ भऽ जाइ है तऽ उएह औरख उठा उठा कऽ गोर लगाइ कर
हँ आरो हेलो
हँ बाजू ने
आओर अहाँ बगिया खयने छियै
हँ चउड़ऽ आटा मे बनै
हँ हँ हँ
ओ आ समनी त सुनै छी दरभङंगा जिला बड्ड बने है
हँ हँ बहुते बन बड़ी नीक लगी
ओ कथी धऽ कऽ अहाँसभ बनबै छियै
अहाँ के होइ है
हँ हँ बना लै छी लेकिन ओते नीकसँ तऽ नहि अबै ह
ओ
सभ कथी धऽ कऽ बनबै छी
ओ दालि धऽ कऽ बनबे है ने हमरा ओते नहि पता हम नहि बनवने छ हमर मम्मी बनबे
ओ आ पहिनेेके लोकसभ बुझैत छैियै आ सुनै छियै कि मी्ठा धऽ कऽ बनबै छै
न हम नहि सुनै छियै
हँ हमर सब के दाइ छै ने ने ओ सब कि मीठा धऽ कऽ बनबै छै
ओ केहेन लगै हेतै अहाँ खेयने छियै
नहि मीठा धऽ कऽ हम नहि खेने छी हम सादावला खेने छी या दालि धऽ कऽ खेने छी
ओ
बनबे में तऽ बड झमेल है कि तो ओकरा आटा सानऽ पड़े हे गरम पानि मे चावल आटा के
हँ हँ बड़ी टाइम लाइग जा
आँ
बड़ी टाइम लागि जाइ है
हँ तब आटामे दालि भूजि भाजि कऽ प्याज हरा मिर्ची ईसभ धऽ कऽ दालि भूजय पड़े हइ नमक उमक धऽ कऽ
तऽ अहाँके के सिखौलक अहाँके मम्मी
नहि यइ हमर सभके नानी गाममे बने हय कि नहि तऽ हमसभ बुझै छी केना केना बनै हइ तऽ कहियो काल हम अपनो घरपर हमसभ बनबै छी
ओ अ लिट्टीयो बनबे हैं मम्मी कि नहि
हँ लिट्टी तऽ हमरा सभके ठण्ढीमे दुूए चारि दिनपर हमेशा बनैत रहैत छै
हँ ठण्ढीमे आओर नीक लगतै गरममे ओत्ते नहि नीक लगतै
गरममे हमसभ ओत्ते नहि बनबै छी लेकिन ठण्ढीमे हर दू दिन चारि दिन पर लिट्टी पूरीसभ हमरा सभके बनैत रहै छै
हँ तऽ खाउके चाही सब
त बगिआ बगिआ सुनू ने पहिले तऽ ओकरा दालिके भुज कऽ मे भराइ है तब पानी रखाय है भर कऽ बड़का कड़ाही मे
हँ
तब पानि गरम भ जाइ है तऽ ओहिमे हमसब बगिया राखि दै छियै आ तब तक पानी के ओहिमे रहै है जब तक कुछ सीझ नहि जाए ऊपर छत पानी जाय प
हँ
तब ओकरा की करै छी छानि छानि कऽ हमसभ निकालि लै छी
तऽ अहाँ अपन नहिरा में बनने छियै
हँ य ममहरमे हमसभ जे ममहर जइ तऽ देखियै कि ने मामीसभ बनबै हमर
ओ
तऽ हमसभ बुझि गेल छी केना बनबै तऽ हमसभ घरपर बनबै छलियै कि चावल के आटा पिसाइत छलै मम्मी हम अभियो जाइ छी तऽ मम्मी
ल बनेने रहब
त अहाँ जे य
हँ तऽ चलू आयब
अहाँ सबके गर्मी छुट्टी नहि होइ है कॉलेज मे तऽ आउ ने घूमब
ओना तऽ नहि होइ हए लेकिन अपना मोनसँ दस दिनके छुट्टी लऽ कऽ जा सकैए
आउ ने तऽ दस दिन घूम फिर कऽ चलि जायब
तऽ बाबाधाम घूमय लेलए आयब ने तऽए चल मतलब अहीँके घरपर आबि जायब
हँ हँ चलि आयब
हू
आउ अहाँ त ते हम बनााकऽ अहाँके खियाब
हँ हँ ह
ह्
ह
आ बनेबै ओहि बेर जे खेबै ओहिसँ नीक तऽ बसियामे लगे हय काल्हि ल के जे खेबै तऽ आओर नीक लगै
हँ हँ ठण्डा भऽ जाइ हइ तब आओर नीक लगय
ओ तऽ दस दिन के छुट्टी मिलत कि ने तहिमे एबै की ने
हँ हँ
ह
तब बना देबे
हँ तऽ बना आय अहाँ आयब एत्ते हाँ बनायब की यौ त अथि खे छुटी होयै त आओ की
ठीक है ठीक
ठीक छै तऽ